की हाल चाल ठीक नहि कीछ मैच देख रहल छि अक्षर पटेल बोलंग तर नजर आइए चार विकेट बॉल काफी जमाने के बाद टी ट्वेंटी इंटरनैशनल हं में वो गेंदबाजों ने वो
माॅ
कहनौ आइ अथि जे फॉर्म सब जे भरने छलियै तैमे आ एगो अथी वाला आयल छलै फेक अथीवाला वर्क फ्रॉम होम मे पाइ मंगैत छलै कहलक एंड्रॉइड मोबाइलसँ सेहो भऽ जायत अहाँके
कते रुपैआ माँंगै छलै
माँगै छले पहिले माँगलक नहि पहिले जेना कहलक उएह हिसाबसँ हम बुझि गेलिये जे पाइ लेत तऽ हम कहलियै ने हम इंटरेस्टेड नहि छियै एहिमे और सब सुनाउ
बढ़ियां और सब त बढ़ियां अय ई कार्या ऐप के अखन के सब
सब मतलब इंग्लैंड
अच्छा एकोटा जीतल कहाँ छै इंडिया की जीतले
आइ स्टार्टे भेल अथी टी ट्वेंटी जतले ओडी यै
उूँ ऑल आउट
ह हँ
ई की नाम छै कारिया एप के पहिले अथी ने देखबे छले इ फैक्टिक
अ्म हं
तऽ आ नहि देख तऽ बला देखबै छी आब एकोटा के कोन कते रन भेलै से नहि देखबै खोललियै तऽ देखलिय पाँंच सए पचहत्तर रुपआ पड़ोसिंग में
डायरेक्ट अपने आप प्रोसेसिंग भऽ जाए य
हँ पाँच छौ टा
ओ दू सए अन्ठावन ऑल आउट भऽ गेलै आ ओ
बुजी तऽ हम अच्छा कऽ लेलियै तै ने तऽ दू-दू हजार किछ रुपैआ टोटल एलैए
टोटल बढ़िया अइ तहन त प प ओ
ओकर काज रुकल छै चारि दिन से
चाय ताय भेलै बूमराह की वापसी हुई काफी जमानेके बाद किफायती विकेट भी मिला आइ गू गूगल मीटप के कऽ रहल छथि अथी कार्या एप्प के लऽ कऽ अ शुभमन खेलने उत्पल भाईजी सब गूगल मीटप सेहो करै छै जी शुरुआत में वो चार विकेट जो मिला है नहि काल्हि शायद मैसेज तैसेज अबैत रहै छै के कॉन्फिडेस कोॉर्ंगमे खेल जाा ह हँ
अहाँ जोड़ि सकै छियै लोकसभके अहाँ अहाँ जोड़बै लोकके केकरो जोड़बै तऽ अहाँके दू दु सौ रुपआ भेटत अलग से
गूगल मीटप चलैयै खोलने छलकिन
ह नहि पता
मतलब एकठ्ठासँ अहाँ गप कऽ सकैत छी ओहिमे
हँ हँ ओ तऽ सब दिन गप करै छथिन
हँ
जे सभ नया नया छै ओकरा सभके बुझबैत छथिन
हम्म
हमरो सबके केने छलखिन पहिलेहे
ह्म्म
चार दिन से इहो काज रूकल छै आब कहलखिन जहिया कहब तहिया से शुरू करब हम
हमरा तऽ नहि बूझल छल
ओ सरबर डाउन छै एखन
हँ से बुझा पड़त
हँ आओर सब बढ़िआ य आओर अहाँ सुनबियौ
आओर देखै छियै फोन सऽ भड़ि रहल छै मोनो ठीक भऽ रहलै तबे नीक जना
हँ नीक करै छी
एक जगह छलै तऽ ओ छलै अदर कास्ट वाला आ होटल रिसेप्शनिस्ट छलै त हमरा मोन नै मानल
हँ
मतलब कास्ट नहि मतलब की कहल जाइ छै ओकरा अदर अथी छलै मतलब दूरमे छलै ओ इंग्लिश कनि हमरा अलग भऽ गेल
आं
अलग साइड छलै दोसर जगह
अच्छा
और सब सुनाउ
पाइनो परैय
नहि पानि तऽ नहि पड़ैया आब देखा रहल छै अथी मे वेदर रिपोर्ट मे जे भऽ सकैत छै मौसम अथी रहत
वेदर
ठीक
इम्हर पाइनो नै होयत रहे छै आ हम चेक करे छियै तऽ देखबे छै जे सरसो पाहि मे पानि पड़ रहल छै
हँ तऽ होइत रहै छै बीच बीचमे कतहु पड़ि जायत दू बून्दा
हूँ
आओर सब सुना घरमे सभ ठीक छथि
हँ घरोमे सभ ठीक छथिन
ओ
ऐतै ई सब
सब बढ़िआ
और सब तऽ ठीके छै
बौआकी करे य
बौआ हो गेल घुमे ल नीचा
अं
आओर सब सुनबियौ
बढ़िआं छै मौसी कहै छलै आइ रेखा मौसी
ह्म
हमसभ फोन केने छलियै तऽ शिवानी दीदी ओकरा फोन करै छलै
ओ ब ओ ्रने खेल सकतै ककरा
शिवानी दीदी सबके
कोनो ठिकाना नहि छै खेनाई तेनाईके
अहिना होइ छै ईमहर तन
ह्म कहियो
ठीके टाईम छै कि ब आ जल्दी जल्दी खेते त मनो खराब भऽ जेतै
हं
ओहि हिसाबसँ जेहि हिसाबसँ खाई छथिन नेट ड्यूटी छै ओहि हिसाबसँ ठीक छै
हुनका ठीक छनि आऔर लोकोके
औरो लोकके बनि जाइ छै आदत
हूँ
य ऐसा पहलू ह जो बहुत प कहाल बात ह
आओर सब सुनबियौ
आओर सभ ठीके अछि कीसभ खेलहुँ
ह आई खेने छलियै दालि भात भिंड ठीके भुजिया आठी आलू तरकारी
हमरो सएह छलै भात दाइल भिंडी के भुजिया
हूँ
आओर चटीनग
अं
आओर किछु बनल छलै पट हँ स छल
ओ जे भेल छले शिवानी दीदी बेटिया अथी
हँ
फंक्शन तऽ ओ नवका घरमे भेल छलै कि भौजी घरमे
भौजी हौ अपन घर मे रेंट लागल छै ने मतलब किराया पर लागल छै
हँ ओ तऽ बुझलियै
हूंम्म आओर सब कहियौ तऽ
आओर सब बढ़िआँ आओर सब अहाँ सुनबियौ
हूंम्म
इम्हरो खूब पानि पड़े छै लेकिन अखन नहि भेलै बेदरो मे नहि देखबे छै दू बजे राति मे देखबे छै
हूंम्म
दू से फेर लगातारे देखबै छै
चाल चौधरी जी के ऑफिस दिस पानि पड़ै छलै इम्हर पानि नहि पड़ै छल
हँ होइ छै
आर सब सुनबियौ तऽ की सब भऽ रहल छै
किछु नहि बैसल छेलौं तऽ सोचलियै जे हँ पिलहुँ पप्पा उठथिन तऽ एक बेर आओर बनत।
ओ
गर्मीये तऽ य
आब बनतेै मोहन।
हूॅं, इम्हर गर्मीेये तत्ते छै ने!
हॅं, गर्मी तऽ छैहे!
हॅं, लाइन खराब भऽ गेल छलै तऽ फेर ठीक करेलकै।
की भऽ गेल छलै? बॉक्समे जे अथि होइ छै मेन लाइन से, पोल से?
हँ पोलेसँ, जाइ छलै अबै छलै पाँच पाँच घंटा अबिते नहि छलै, फेर आबि जाइ छलै
तऽ भेल ठीक?
हँ सबगोटा मिलके करबेलखिन चारू आदमी जिनका-जिनका छलनिहे चारू आदमी मिलके करबेलखिन जिनका जिनका अथी छलैन्हि
ओ हमरा भेल हेलो आवाजे नहि अबै छलै, कहियौ
ऐं
आवाज नहि अबै छलए
ओ, आब अबैए?
हँ
नेटवर्क
आब ठीक अछि लाइन ने?
हँ एखन तऽ
बोर्ड सब ठीक छै बनल जे छलै?
बोर्ड ठीक छै एकटा जे अथी भऽ गेल छै, तऽ ओकरा मुकेश के कहलखिनए कहलकै कहियो आबिकऽ हम कऽ देब फुरसतमे
कोन वला?
हॅं, बड़का भाइ
मीटर जाहिमे लागल रहै?
कहलक उजरका वला, ऐं
मीटर जाहिमे लागल एहि
नहि नहि, ओ बोर्ड नहि गिर पड़ल छै
ओ आगू वला
नहि यो जाइमे मोबाइल सब चार्ज करबै छलियै
हूं एकरा कहबै ओ बोड छोड़ क दोसर वोट लगा देतय
कहलियनए ने एगो बोर्ड खरीदके आइन दे
छै रूम मे अथि मे खालि कहबैन सुइच नेने अबय लै
हू
रहने वालाै
बूम
बुझलियिअ ऊ
कोन
बोर्ड छैहे स्विच लऽ कऽ आबि जाय ल कहबैन खाली
कत छै बोर्ड
ह की कहै छै एगो अथी बनल हेतै ने मैट वला अथी देवार जेना तीनटा जतऽ अथी रहैया ट्रंक अछि उे जब पहिेे